ह नमस्कार
नमस्कार
आइ हम एक एहन विषय पर चर्चा करय चाहैत छी जे जीवनक प्रत्येक क्षेत्रसँ जुड़ल छै धन शिक्षा सफलता सम्मान सब महत्वपूर्ण छै मुदा जे स्वास्थ्य नीक नहि रहत तऽ अही सबक आनन्द लेनाइ कठिन भइ जाइत छै
नमस्कार आहा बिलकुल सही कहिले है स्वास्थ्य व्यवस्था मे मनुष्यक सबसे पैघ सम्पत्ति मानव जाति छै किया कि स्वस्थ्य शरीर अस्वस्थ्य मन बिना जीवनक बहुतो ल किछु अधूरा रहित सकैत छै
कल्हि हम सोचैत छलहुँ जे आधुनिक जीवनशैलीमे लोकसभ अपन कार्य पढ़ाई आ जिम्मेदारी ईमे एतेक व्यस्त भई जाइत छथि जे स्वास्थ्य पर पर्याप्त ध्यान नहि दे अपेक्षेति
हँ ई एक गम्भीर समस्या बनि रहल छै बहुत लोग बीमारी आबि गेला बाद स्वास्थ्य महत्व बुझैत छत ठीक जबकि स्वास्थक देखभाल समय रहैत करबाक चाही
हमरा लगैत छै जे स्वास्थ्य जीवनक आधार संतुलित भोजन नि नियमित व्यायाम पर्याप्त निद्रा मानसिक शान्ति पर निर्भर करै छै
हँ ई एक गंभीर समस्या बनि रहल छै बहुत लोक बिमारी आबि गेलाके बाद स्वास्थ्य
हँ
महत्व बूझल छै जबकि स्वास्थ्य देखभाल समय रहैत करबाक चाही
हमरा लागत छै जे स्वास्थ्य जीवनक आधार संन्तुलित भोजन नियमित व्यायाम पर्याप्त निद्रा मानसिक शान्ति पर निर्भर करै छै
बिलकुल ज एहि चारू क्षेत्र पर ध्यान देल जाय तो बहुत बीमारीक जोखिम स्वाभाविक रूप सँ कम भएल सकैत छै
कलिय हम पढ़ैत छलहु जे शरीरके स्वास्थ रखबाक मे केवल पेट भरनाई पर्याप्त नई छै बल्कि पौष्टिक आ सन्तुलित आहार ग्रहण करनाई सेहो आवश्यक छै
सही कहिले भोजन केवल भूख मिटावक साधन नहि बल्कि शरीर केऊ ऊर्जा पोषण आ रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान न करवक स्रोत छै
हमरा लगैत छै जे आजुक समय मे बहुत लोग स्वादक पीछे अधिक ध्यान दैत छथि मुदा भोजनक पोषण मूल्य पर कम विचार करै छथि
हँ आ एहि कारण मोटापा मधुमेह उच्च रोक्तचाप आ दोसर जीवन शैली छ जुड़ल बमारी सब तेजीसँ बढ़ि रहल छै
कलहि हम एक चिकित्सक साक्षात्कार सुनैत छैलू ओ कहैत छलाह जे प्रतिदिन थोड़े समय शारीरिक गतिविधि भविष्य मे गंभीर बीमारी से बचा सकैत छै
बिलकुल नियमित अ चलनाइ दौड़नाइ योग या अन्य व्यायाम शरीरक लग लगभग प्रत्येक अङ्गक कार्य क्षमता बेहतर बनवइत छै
हमरा लागेत छै जे निद्रा पर सेहो पर्याप्त ध्यान देबाक आवश्यकता छै कियाकि बहुत लोग देर राति तक जागे छथि आ पर्याप्त विश्राम नहि करैत छथि
सही बात कईले जखन शरीर पर्याप्त विश्राम नहि पबैत छै तखन मानसिक क्षमता एकग्रता आ शरीर स्वास्थ्य सब प्रभावित होय लागैत छै
सच कहू तऽ मनसिक स्वस्थ्य पर सेहो उतबे ध्यान देबाक आवश्यकता छै जेतबे शारीरिक स्वास्थ्य पर
तनाव चिन्ता आ औसध जका समस्या सभक प्रभाव रूप जीवन पर पड़ि सकैत छै
कली हम सोचे छललू जे आधुनिक दुनिया मे मानसिक शान्ति बनेने रखनाइ पहिने सँ अधिक चुनौतीपूर्ण भए गेल छै
हँ एहि कारण ध्यान योग्य परिवारक संग समय बतेनाइ आ सकारात्मक रोचक महत्व बहुत बढ़ि गेल छै
हमरा लगैत छै जे स्वास्थ्य केवल अस्पताल या दवाक विषय नहि छै बल्कि दैनिक जीवन छोटो छोटो आदत सब सँ जुड़ल विषय छै
बिलकुल स्वस्थ्य जीवनशैली धीरे धीर बने छै आ ओहि सँ दीर्घकालीन लाभ प्राप्त होइत छै
बहुत नीक चर्चा चलि रहल छै मुदा रोग प्रतिरोधक क्षमता आधुनिक चिकित्सा स्वास्थ्य जागरूकता दीर्घायु जीवन पर आओर विस्तार से चर्चा करबाक बाकी छै
हँ स्वास्थ्य एहन विषय छै जाहि पर जतेक चर्चा कयल जाय ओतेक कम लगैत छै कियकि ई प्रत्येक व्यक्तिक जीवन सँ प्रत्यक्ष रूप स जुड़ल छै
हमरा विश्वास छै जे स्वस्थ शरीर आ स्वास्थ मनक बिना कोनो व्यक्ति अपन सम्पूर्ण क्षमता प्राप्त नहि क सकैत छै
सही कहिले स्वस्थ वास्तवमे जीवनक ओ आधार छै जहि पर सफलता खुशी असन्तुष्ट सभ सटीक रहैत छै
तखन अगले बार हम रोग प्रतिरोधक क्षमता मानसिक स्वास्थ्य रोग आ दीर्घकालीन स्वास्थ्य रहस्य पर विस्तार से चर्चा करब
बिलकुल रोग प्रतिरोधक क्षमता आर्थ शारीरिक ओ शक्ति जे विभिन्न रोग क संक्रमण सँ रक्षा करैत छै स्वास्थ्यक बहुत महत्वपूर्ण भाग मानल जाइत छै
कहली हम पढ़ैत छलहुँ जे मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता वाला व्यक्ति सामान्य रूप से बीमारी से जल्दी उभरी जाइ छै आ संक्रमण प्रभाव सेहोहो कम होइ छै
बीमारीक के उपचार पर नहि बल्कि शारीरिक प्राकृतिक सुरक्षा शिक्षा प्रणाली मजबूत करक पर सेहो ध्यान देबाक आवश्यकता छै
हमरा लागे छै जे पौष्टिक भोजन नियमित व्यायाम आ पर्याप्त निद्रा रोग पर प्रतिरोधक क्षमता बढ़ावैतके मुख्य आधारशति
बिलकुल शरीर के जखन आवश्यक पोषण आ विश्राम भेटैत छै तखन ओ रोगसँ लड़बाक लन बेहतर रूपसँ तैार रह छै
कल अमे एक चिकित्सीय लेख पहिलू जोखिममे लिखल छल जे तनावक अधिक स्तर सेहो शारीरिक प्रतिरोधक क्षमता के कमजोर कहि सकय छै
मानसिक व्यवस्था आ शारीरिक स्वस्थ्य जीव बीच गहरा संबंध छय लगातार तनाव शरीर पर नकारात्मक प्रभाव पढ़ियओ सकैत छै
हमरा लगैत छै जे एहि कारण मानसिक स्वास्थ्य चर्चा आब पहिने से बेसी होइ लागल छै
बिल्कुल पहिने बहुत लोक केवल शारीरिक बीमारी पर ध्यान दैत छलह मुद्दा अब मानसिक स्वास्थ्यक महत्व सेहो व्यापक रूपसँ स्वीक स्वीकार एकल जा रहल छै
सच कहू तऽ चिन्ता तनाव आ अत्यधिक दबाव केवल मन के नहि बल्कि पूरा शरीर के प्रभावित करैत छै
सही बात एकाग्रता कम होय निद्रता समस्या थकान आ दोसर स्वास्थ्य समस्या सब एकर परिणाम भैर सकैत छै
कलहि हम योग आ ध्यानक बारेमे पढ़ै छलहुँ बहुत विशेषज्ञ मानैत छथि जे ई मानसिक संन्तुलन बनाय रखबाक प्रभावी माध्यम बनि सक छै
हँ योग्य केवल शारीरिक व्यायाम नहि बल्कि शारीरिक शरीर मन आ स्वासक संतुलन स्थापित करबाक प्रक्रिया सेहो छै
हमरा लगैत छय जे आधुनिक जीवन शैलीमे प्रतिदिन किछु समय स्वयं लेल निकालब बहुत आवश्यक भए गेल छै
बिलकुल जखन व्यक्ति लगातार व्यस् व्यस््त रहै छै आ स्वयं केव समय नही देत छै तखन धीरे धीरे मानसिक आ शारीरिक थकान बढ़े लग छै ह
कली हम एक प्रेरणादायक बात पढ़लियौ स्वास्थ पर कय गेल निवेश भविष्य्यक सबस लाभदायक निवेश होइ छै
ई बात तऽ बहुत गहरी छै ज व्यक्ति आ स्वस्थ्य आदत विकसित करै छै तऽ भविष्यमे ओ अनेक समस्यासँ बचि सकैत छै
हमरा लगैत छै जे नियमित स्वास्थ्य जाँच सेहो महत्वपूर्ण छै कियाकि बहुत बीमारी प्रारम्भिक चरण मे पहचानल जाइ तऽ उपचार आसान भय जाइ छै
सही कहि ले जागरूकता आ समय पर जाँच बहुत गं्भीर बीमारी जोखिम कम कि सकैत छै
चर्चा चलि रहल छै मुदा दीर्घायु जीवन वृद्धावस्था मे स्वास्थ आधुनिक चिकित्सा विज्ञान आ स्वास्थ्य समाज निर्माण पर आओर विस्तार से चर्चा करबाक बाकी छै
हँ स्वास्थ्य केवल व्यक्तिगत विषय नहि बल्कि पारिवारिक सामाजिक आ राष्ट्र विकास स सेहोे जुड़ल विषय छै
हमरा विश्वास छै जे लोकसभ स्वास्थ्यक प्रति जागरूक बनैत तऽ समाजक समग्र गुणवत्ती मे बहुत सुधार भए सकैत छै
बिलकुल स्वस्थ नागरिक सभे कोनो राष्ट्रक सभ सँ पैघ शक्ति मानल जाइत छथि
तखन अगिला बार हम दीर्घायु जीवनक रहस्य आधुनिकित्सा भविष्य्यक स्वास्थ्य तकलीफ विस्तार सँ चर्चा करब
अवश्य स्वास्थ्य पर चर्चा दिखन उपयोगी प्रेरणदायक आ जीवन केव बेहतर बनवइ वाला विषय रहैत छै
आब हम दीर्घायु जीवन अर्थात लम्बा आ स्वास्थ्य जीवनक विषय पर चर्चा करक चाही कियि प्रत्येक व्यक्ति केवल अधिक बस जीवित रहना नहि चाहै छै बल्ि स्वास्थ्य आ सक्रिय जीवन से सेहो जीवित जाइत
बिलकुल दीर्घायु जीवनकक वास्तविक अर्थ केवल आयु बढ़ेनाइ नहि बल्कि जीवनक अंतिम चरण धरि शारीरिक मानसिक आ सामाजिक रूप सँ सक्रिय रहनाइ छै
ठीक बादमे बात होयत
ठीक बा